हलो
हलो
नमस्कार
नमस्कार
हम अहाँके पहली बार बात करैत रही चाहै छी त अहाँ
बढ़िआँ छी अहाँ सुनाब सब चज चलि रहलै छियै
हँ भगवानक कृपासँ सभ ठीक छै पहली बार बात बहि रहल अछि त सोचलियै किछु गपशप कइल जाय
अवश्य प्रथन कह कोनो अन्जान लोक सभ भेल बाद उचित सेहो बहुत रोचक बहि जाइत छै
ई बात बिलकुल सही छै कतेको बार मित्र स बेसी सीख अंजान लोकस भेठत छै
ह कारण प्रत्येक व्यक्त अनुभव अलग होइत छै प्रत्येक व्यक्ति व्यक्तिगत जीवनमे एकटा कहानी होइत छै
सही कहलिय हमरा लगै छै जे दुनिया क सब पैघ विश्वविद्यालय जीवन स्वयं छै
वाह ई तऽ बहुत सुन्दर बात कहलउ वास्तवमे जीवन प्रतिदिन किछु ने किछु सीखबेद छै
मुदा एकटा बात बुझायत नहि छै
की
किछु लोग बहुत जल्दीछ सीख जाइ छथिन आ किछु लोग बार बार एके गलती दोहराबैत छथिन
हँ कारण सिखबत आ अनुभव गुरू अलग चीज छै
कोना
अनुभव ताहिसँ सभके भेटैत छै मुदा अनुभवसँ सिखक सभ नहिह लैत छथि
ई तऽ सही बात छै
मानू दू व्यक्ति असफल भेल
हँ
एक व्यक्ति सोचत जे हमरा आरो मेहनत करब करबाक जरूरत छै
आ दोसर
दोसरा व्यक्ति सोचत जे हमर भाग्य खराब छै
तखन पहिल व्यक्ति आगे बढ़त
बिलकुल कारण ओ सीख रहल छै
हमरा लगैत छै जे जीवनमे सोच बहुत महत्वपूर्ण होइत छै
सोचे भविष्य बनबैछै
ई बात विशाल से बुझाउ
जँ कोनो व्यक्ति प्रतिदिन नकारात्मक सोचैत तै ओ अवसरमे से सेहो समस्या देखत
त
मुदा सकारात्मक व्यक्ति समस्यामे सेहो अवसर खोजत
दुनू परिस्थिति समान बहि सकैत छै
हँ मुदा परिणाम अलग होइत
कारण सो चलत
बिलकुल बिलकुल
की लग छै आजुक समयमे लोक सबके सबस एक समस्या की छै
हमरा अनुसार ध्यान भङ्ग होयब
मोबाइल
सिर्फ मोबाइल नाहि लगातार विचलित रहत
इ त इ सच छै
पहिने लोक एक घण्टा एके काज पर ध्यान दे सकैत छल
अब पाँच मिनट कठिन लगैत छै
कारण हमर बस्तीकसँ लगातार नव नव जानकारीक आदि होय गेल छै
सोशिल मीडिया एक कारण भइ सक छै
हँ हर मिनट नव वीडियो नव पोस्ट नव सूचना
परिणाम
गहराइ से सोचबाक क्षमता कम भइ जाइत छै
ई तय गंभीर विषय छै
बहुत कम होइ छै
तकर समाधान की छै
प्रतिदिन कुछो समय बिना मोबाइल बिताउ
कठिन लागे छै
शुरुआतमे कठिन बादमे आदत बनि जाइत छै
अहाँ एहन करैत छी
हँ प्रतिदिन कुछ समय सिर्फ मोबाइल एप सोचबाक लेल राखैत छी
सिर्फ सोचबाके लेल
हँ
लोक त खाली समयमे तुरत मोबाइल निकाली ले छैय
हँ इहो समस्या छैय
कियाक
कारण महा महान विचार अक्सर शान्ति आ एकान्तमे जन्म लैत छी
ई बात रोचक छै
सोचू जखन अहाँ लगातार आवाजमे रहब तखन अहाँ अपन विचार केना सुनब
वाह ई त गहरी बात छै
दुनियाक बहुत पेघ अविष्कार शान्ति अचिन्ता चिन्ता सब जन्म लेने अछि
हमरा लगैत छै जे आजुक समयमे लोकसब बहुत व्यस्त छथिन
हँ व्यक्ति व्यस्त छथि मुदा हमेशा उत्पादक नहि
ई दुनूमे अन्तर छै
बहुत पेग अन्तर
उदाहरण
मानो कोनो व्यक्ति पूरा दिन व्यस्त रहल
हँ
मुदा दिनक अन्तमे किछु महत्वपूर्ण पूरा नहि भेल त
त तखनो सिरीफ व्यस्त छथि
बिलकुल अ
आ ओ कम समय मे महत्वपूर्ण काज पूरा करब
समझी ह समझि गेलहुूँ
आजुक समय मे लोक
हँ
बोलो बोलो
आजुक समयमे लोक समय प्रबन्धन सीखय चाहैत छथि
मुदा समय प्रबन्धन वास्तवमे की छै
समय प्रबंध समय प्रबंधन नहि प्राथमिकता प्रबंधन
मतलब
सभेके दिन मे चौबीस घंटा भटके छै
हँ
फर्क एतबे छै जे के ओ ओ समय केना उपयोग करैत छै
सही बात
सफल लोकक दिन सेहो चौबीस घणटाक होइत छै
मुदा उ बेसिक उपलब्धि हासिल करै छथि
हँ कारण ओ महत्वपूर्ण चीज पर ध्यान दैत छथि
हमरा लगैत छै जे शिक्षा प्रणालीमे एहि विषयपर बेसी ध्यान देबाक चाही
बिलकुल
विद्यालयमे बहुत विषय पढ़ाओल जाइत छै
अ मुदा जीवन जीवनक कुछु महत्वपूर्ण कौशल नहि
जेना
समय प्रबन्धन संचार कला वित्तय ज्ञान मानसिक स्वास्थ्य
ई सब वास्तवमे जरूरी छै
हँ कारण जीवन सिर्फ परीक्षा नहि छै
जीवन तऽ ई निर्णायक श्रृंखला छै
वाह ई बात बहुत नीक कलहु
प्रत्येक दिन हम निर्णय लय छी
आर धीरे ध धीरे ओ निर्णय आ हमर भविष्य बनबैत छै
अहाँके की लागैत छै सफलता सबसे पैघ रहस्य की छै
निरन्तरता
प्रतिभा नइ
प्रतिभा उपयोगी छै मुद्दा निरन्तरता अधिक शक्तशाली छै
कोला
मानू एक प्रतिभाशाली व्यक्त छै जे सप्ताहमे एक बेर अभ्यास करैत छै
हँ
आ एक साधारण व्यक्ति छै जे प्रतिदिन अभ्यास करैत छै
दीर्घ कालमे दोसर व्यक्ति जीत सकै छै
बिलकुल
इ बात प्रेरणा दायक छै
कारण सफलता अक्सर छोट छोट नियमित प्रयासक परिणाम होइत छै
लोक प्रेरणा खोजैत रहैत छथि
हँ मुद्दा अनुशासन बेसी महत्वपूर्ण छै
ई बात हमरो नीक लगै छै
तेना बस जेका बदले रहैत छै
अनुशासन
ओ कम पास जेकाँ दिशा देखबैत रहैत छै
वाह
प्रेरणा नहि रहला पर सेहो सही काज करब एहने अनुशासन छै
आजुक बातचीत बहुत रोचक भऽ रहल छै
हँ हमरा सेहो निक लागि रहल छै
समय केना बीत रहल छै पता नहि चलि रहल
जखन चर्चा अर्थपूर्ण होइ तखन एहन होइ छै
ठीके अछि तब बादमे बात करैत रहब
बिलकुल
ठी
थिक